हो
नमस्कार
नमस्कार सभ ठीक छै न
हँ सब ठीक छै
आइ हम पर्यावरण संरक्षणपर गप्प करय चाही ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छै
बिलकुल अ ई तो वास्तवमे आजुके समय सबस जरूरी विषय सबस एक छै
कली हम देखलियौ जे सड़क किनार बहुत कचरा जमा छल एहि से पर्यावरण प्रदूषित भए रहल छै
बिलकुल कचरा आऔर प्लास्टिक के गलत उपयोग पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छै
हमरा लगे छै जे लोक के जागरूक बनावे बहुत जरूरी छै बिना जागरूकता के सुधार सम्भव नहि छै
बिलकुल सही कहलै शिक्षा आऔर जागरूकता से व्यवहार मे बदलाव आबै सके छै
गाछ लगाबेन सेहो बहुत जरूरी छै जतेक बेसी गाछ रहत अतेक हवा साफ रहत
ह बिलकुल जङ्गलक के कटाई सेहो एकटा पौधा समस्या छै ई प्रकृति संतुलन के बिगाड़े देबै छै
पानिके बचाव सेहो जरूरी छै बहुत जगह पानिक संकट बढ़ि रहल छै
हँ बिल्कुल सही कहलहु पानि सीमित संसाधन छै एकर सही उपयोग बहुत जरूरी छै
कल्हि हम एक अभियान देख लियौ जाहिमे युवा सभ मिलके सफाइके रहल छलाह
वाह ई तऽ बहुत नीक प्रयास छै एहन पहले से समाज में बड़ा बदला आवश्यक छै
हमरा लागत छै जे सरकार आ जनता दुनूके मिलीके काम करबाक चाही
एकल प्रयास से नहि बल्कि मासोमे सामूहिक प्रयास से पर्यावरण बचावल जा सकैत छै
प्रदूषण कम करबाक लेल वाहनक उपयोगपर सेहो ध्यान देबाक चाही
सार्वजनिक परिवहन साइकिल छै साधन उपयोग करब नीक उपाय छै
सच कहू तऽ प्रकृतिक हमरा सबके जीवन दैत छै एहि कारण एकर रक्षा करब हमरा कर्तव्य छै
बिल्कुल जे प्रकृति सुरक्षित रहत तखन मनुष्य भविष्य सेहो सुरक्षित रहत
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा जलवायु परिवर्तन आ भविष्यक चुनौती पर आओर गप करबाक बाकी छै
हँ तन ओ बताओ यहाँके अनुसार पर्यावरण बचाब सबसे पैघ कारण की होबे के चाही
हमरा अनुसार पर्यावरण बचावे लेल सबस पैघ कदम ई होबाक चाही जे लोग अपना सोच बदल जेतै जब तक मनमे ई बात नहि बैठत जे प्रकृतिक हमरा जीवनक आधार छै तबतक सुधार मुश्किल छै
बिलकुल बिलकुल सही सोच बदलाव के बिना त्योहार नहि बदला छै जे हर व्यक्ति इ जिमे दारी समझी लेत तब प्रदूषण स्वस्थः कम होए
कल्हि हम एकटा गाउ देखलियौ जतय लोक प्लास्टिक उपयोग बहुत कम करैत छथिन ओसभ कपड़ा आ प्राकृतिक चीजक उपयोग बेसी करैत छथि
हँ ई बहुत नीक उदाहरण छै छोट छोट बदलाव मिले के बहुत पैघ असर डाली सकैत छै
हमरा लगैत छै जे स्कुल आ कॉलेज में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य होयबाक चाही बच्चासभ जखन शुरूसँ सीखत एहि भविष्य बेहतर बनत
बिल्कुल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन छै जे बच्चा सबके प्रकृति प्रतिक्रिया विकास भाहर गेलल तऽ ओ जीवन भर ओकरा रक्षा करत
गाछ लगाबेनाइ तऽ बहुत सरल काज छै मुदा ओकर असर बहुत पैघ होइत छै एकटा गाछ पूरा जीवनऑक सीजन दैत रहैत छै
हँ जलवायु परिवर्तन सेहो एकटा गभीर समस्या बनि गेल छै गर्मी बढ़ि रहल छै मौसम अनिश्चित भ रहल छै
हँ ई सब मानवीय गतिविधिके कारण बढ़ि रहल छै उद्योग वाहन प्रदूषण एकर मुख्य कारण छै
ह की एक वैज्ञानिक पल ज आब ध्यान नहि दे गेल त भविष्य मे पानी आऔर हवा दुोनू संकट पड़ि सकैत छै
ई चेतावनी बहुत गंभीर छै समय पर कदम उठाने बहुत जरूरी छै हमरा लागैत छै जे छोटे छोटे कदम सेहो बहुत असर करैत छै जेकरा बिजली बचानाइ पानि बर्बाद नहि करनाय
बिलकुल हँ